हैलो हूँ की हाल चाल
बढ़ियाँ छै बढ़ियाँ
हं अपनो बढ़िआँ आखन एलखिन ने तऽ बेटीसब हमर से कनैत छै किछु खरीदे नय लेबक किछु खरीद देबै लेल
आब तऽ दुकानो बन्द भऽ गेल हैत
गेलै एखन
हं तौ तऽ आब दोकान बन्द भऽ गेलै तऽ ने
गेलखिन ता कऽ तेना काने छै बच्चा सब देखै नय छै बाहर स केयौ अबै छै तऽ भेल हह सत बजे बच्चा सबके आइ काल्हि लेने छै
नय अछ अ दुनू
नय नय एगो छोटकी रुकन रुकु ने हँ एके गो छोटकी छोटकी छोटकी छोटकी
देखै छै जे माइरऽ माइर पीट कऽ रहल है झोटा पकड़ि कऽ मारि रहलै हूँ
आउर सब
आउर छै नय कहाँ खाना नय खेलौं हें
हँ हम तऽ एखन बनेलहुँ हेँ सब आँ
हँ चिकेन आनैक ेे
अच्छा ब्राह्मण भऽ क ओ क खेबय
नय नीक लागैए हम खाइ छीयै कोनो बात हँ बिलकुल बिलकुल
हँ एहि टाइम में सोलकनो ठीक छै की की
बुझले बात य ने माछ पान मखान ई तीनटा ओहो शुद्ध होइ छय
बहुत बड़का चीज छै ओ नय छै तऽ किछु छैहे नय की
अपना त ऐहबके लेल तऽ ई चीज बहुत पैघ चीज छय
सब बड़का बात छय जे कोनो पाबइन होत चाहे ओ जितिया होय ने चाहे छठि होय नय
अपन सबके तऽ हर पर्व बहुत पैघ छै पाबनि प देखौ अपन सबके एकेटा चीज ने जन्म छलऽ तऽ मरण तक होइ छै जनमै छै तहनो छठिहार में लोक पड़ै छै हँ आ मारला के बादो अहाँके नय तेसर दिनके बाद तेरहम दिन होइ छै माछ मौस
सब कहलकै तब माछ भात के भोज के लियै हँ हँ ओहूमे माछ भात के भोज केलियनि
हँ होइते छै जे कटिहारी जाइ छै तऽ कटिहारी लेल माछ होइत छै जे नहि माछ खाइत छै ओकरा लेल भेजवला खाना बनैत छै
सब चूड़ा दही छलै आ माछ भात दुनू छल
हूँ अरे ती ती पता ह दस दी दस दिन बहुत लागैत छै ने दस दिन देखैत छियै दस दिन पूरा एकदम
अहे ने ब्राह्मण विद्धे बेका बिका गेल छै ने
मे आप सुपुरमे दस दिन तक होइ छैकते गरुड़ पूरा ई तऽ ओ मतलब कते रङ्गके चीज होइ छै
आपन सभके विवाहेमे सोचियौ ने विवाहेमे विवाहेमे कते चीज होइ छै उपनयनमे कते होइ छै
हँ आखने बुझियौ मसामने पन्द्रह दिनके लोक पाबनि करतै हू
दिन मे कते नियम निष्ठास से होइ छै सासुरके जे अन तऽ सेह अन खेतै बाप बाप मतलब
आ बीच मे खतम भ गेलै तऽ फेर त मंगाबऽके छै
हँ अनून हतै अनून खेतै नून खाते
हँ तऽ अखन हिनका जे खुशबू के हेतनि तऽ अनूने करथिन हमहुँ अनूने केने रहियैनि
नहि हम सिन्धा नमक कयने छलै हमरा सभके सासुरमे होइ छलै सिन्धा नमक
आ हमर सासुरमे एकके साँझ भोजन करयके अछि
हँ तऽ हमहुू वएह करै छलियै साँझे
हँ सभसँ बड़का काज हो जाइए हमरा तऽ बहुत लागै छलए आबऽ आदते भऽ गेल तेराह दिन कहनाइ
हूँ यह नहि पता छै करैत ओना ल ओना लोक अगर नवरात्रि केओ करै छै तऽ दुनू टाइ फासस्टिंग करैछी करै छै नह ओहो दू टाइम भए जाइ छै ओहो तऽ नहि मानि क तऽ दस दिन भरिए जाइ छै
हम तऽ दसो दिन करे छियै नवरात्रासे हमरा एते भारी होऽ जाइ हन जाहि दिन हम मतलब अन्न खाइ छी हम उठयके हिम्मत नहि करत आ ईसभ कथिन चलू ने रावण दहन होइ छै देखऽ हम कहितियै कि दुर्गा पूजाे के नह के रावण दहन‌ कर जााउ प
हँ
हम नहि जाय चब हम तऽ आरामसँ सोचल जे सुतल हमरा भेट जाय हमरा आराम सल्टऽ सुइत रही हिनका सभके तऽ बस घूमय घूमय के रहै छै नहि नहि काइल के मेला न नहि हो भऽ सकेै अन्दर कपन
बहुत भीड़ रहतै बहुत अत्यधिक भीड़ रहतै
त आइे कते छै आइ कते की जनसंख्या छलै हेन लाइव टेलीकास्ट देखाबै छलै देखलियै ने
बन्द देख गेलै
आइे बहुत भीड़ छल आइये ने ओ बैस गेलखिन हैं भोर मे घीचिथिन
बहुत की हमर बौआके छै ने हमरा कहलकै हं काल्हि हम मेला जा रहलि चलियने च
हमरो बौआ सब जेतै एक दिन बीचमें चलू ने सडेन चल अपनासँ रवि दिन
कै दिन रह हत मे लखन में
पन्द्रह दिनक के मेला रहै छै
कते दिन भऽ गेलै ने पाँचे तारीखसँ स्टार्ट छलै हँ
चालू भेलै हन पाँच तारीख के तऽ भगवान के स्नान भेलर हन तऽ भगवान के मोन खराब भऽ गेल रहन तब पन्द्रह दिन गर्भ गुफा में रहलखिन
रेस्ट केलखिन
हँ आसधिक भुखार के टैबलेट खा रहलखिन अपना सब अंग्रेजी दवाइ पर विश्वास करे छियै भगवानो आइ के डेट में ओहे मिथिला पंचान वला खायज धनी बस पीस पीस कऽ मगर ओ दबाइमे सभसँ बड़का राह छियै कऽ ई दवाइसब अंग्रेजी दवाइ खइयौ तऽ किनको किडनी फैल किनको कि छियौ कि छैै कि नय छै
हँ से तऽ से तऽ जइए
मगर आइ देखियौ आर तऽ चिकेन खेनाउ कि नय हमर तऽ सब्जी आय के से बिरबल के खिचड़ी दऽ एना एना दही लै लियअ भुजिया तऽ बना देलियनि मगर तैयो अपना धर्मसँ तऽ पड़तै ने तऽ कहै छै आइ बाजे अपना मोनसँ कहै छै दऽ लि
नय नय हुनका टेस्ट नय न पता चइल गेल
नइ एखन तऽ जस्ट पहुँचलखिन घर में आ बौआ सब कोना लगलैनि त गेलखिन हेँ तऽ हम कहलियै यौ दही लऽ लेबै तखन ओ कहै छथिन जे आइ की बात छय दही लए कहै छियै बार बार आ हम कियैकि दही खा नहि छियै तऽ हम दही के चर्से न करेवला
ह नइ हमूँ तऽ उएह सोचलिय लेकिन मम्मी आनलखिन चिकै तऽ कहलियै चलह हटा हालत बनमे टेंशन खतम पप्पा दूध रोटी खायइ
अहाँसब सावन में खाइ छियै
नइ
हैं सुने ने खा हँ दू चार दिन इहै खा लिय बस, तीन तारीखसँ
स्टार्ट हँ ओहि दिनसँ स्टार्ट एखनसँ नहि स्टार्ट हेत्
हमहूँ सभ तीने तारीख वला करैत छै हमरा तीन तारीख वला अयला आराम बुझाइत रहै हन जे अहाँकेँ किनको सँ पूछय नहि पड़ै हन पूर्णिमा भेल तऽ अपने करऽ लागू।
बस।
आ फेर पूर्णिमा भेले सोम खतम भऽ गेल आ सकरा। बुझबे नहि करबै आ पंडितजी के किया आइ काल्हि दक्षिणा देबऽ गेलै ह। तहि सँ बढ़िया पूनिमा वला करू। आर की कऽ सकैत छी सभ आदमी खा लेलखिन।
नहि कहाँ केलखिन पपा खा लेलखिन मम्मी खाइ छथिन आब इ एलखिन ह बौआ हनका संगे। अपन नानीमाँ सँ बात कऽ रहल तऽ हुनका फोनसँ नानीमाँ सँ बतिया रहलै।
आ।
माँ कहलकै कि हमरासँ कियाक नहि बात करैत छै तऽ कहै छै मम्मी हमरा नहि बात करबाबैया।
माय के आइ काल्हि के बच्चा के ओ दोष हो जाय छै कि मायए बाप खराब भऽ।
कहलियै माय कहलियह माँ कहलिय माँ विश्वास नहि करिहे।
हूँ।
ओकर बात पर कखनो विश्वास नहि कयै किछु कहि सकैत छी।
एहन नहि छियै कखनो क बच्चो सच बात बजै छै बुझलियै।
हूँ। ई आओर सभ तऽ बहुत एहन ह बहुत। बहुत दिन टामे जे छै।
गामक आदमी कहत कोनो बात पूछयके रहे। चलू ने बआ सभबूछि। सभसँ पूछिके भरि दिन खिस्सा कऽ।
अच्छा।
मै मरलके हन कि नहि मै किछु कहलकै हन कि नहि। आ हिनका तऽ सभसँ ज्यादा बेटीपर भरोसा होइत छनि एथिन तऽ बुझाइत रहैत छै जे बेटी। मने कि कते बड़का खिस्सा सभ कहतै आइ के मारलक य आइ की सब खेलहु हन खाना खेलहु हन कि नहि। सभचीज हुनके सभ पुछथिन
हँ बहुत प्यारी होइ छै ने बाप
हँ सभ चीज कर छै मेय आर। भर।
नाम नाम होइ छै पिताजी के। तऽ हम अहाँ कतबो किछु कऽ लियौ तऽ नाम हुनके हेतै अहाँ किछु कऽ सक किछु कऽ लिअ।
ओए ने तऽ ओहि दुआरे तऽ रोकै छै बाप कन्यादान करै छै तऽ बहुत बड़का धर्म होइ छै।
सभसँ पैघ सभसँ पैघ चीज देख मेयके सभ पैघ चीज छै हँ सभ पैघ चीज छै नउ महिना लोक राखै छै माय सभसँ पैघ ओतेक प्यार तौ कऽ सकैत छै।
कजओ नहि गलत करै क्यओ नहि। मगर एगो इहो चीज छियै। जे अगर अहाँकेँ ओहिमे अहाँकेँ पप्पा नहि साथ देता
तऽ न नइ भऽ सकै छै पॉसिबल नइ छै पॉसिबल नइ छै नइ छै तह ने इहो इहो देखियौ इहो हरि सिंगल मदर जे रहै छै फेर पालै छै कि नइ अपन बच्चाके करै छी कि नइ करै छै कियाकि ओकरा पता ये ओकरा में अपने आपरूपी एक जान आइब जाई छै अपने कोनो चीज करैके जोश आइब जाइ छै तहन ओकरा पता
अपन ननदि छलथि हँ बड़की छलखिन हेँ हुनका जे छै से कत्ते नीक छलथि हुनका कोनो कष्ट नइ छलनि एखन मांके काजमें गेल छलथि हन तऽ एतेक नीक हुनका देखतियै भाईजी सबसँ ज्यादा सुन्दर छथिन हुनका देखबे भगवती के देखबनि बुझेतन साहछत हुनके देखे छी अते गजब के सुन्दर छै हमर ननइद बड़की जे छथिन से मगर आइ हुनकर ऑपरेशन सीमे ऑपरेशन भऽ गेलै हमर कतेक कष्ट अहि जिनका खुशी से अहाँ देखबै ने तऽ भगवानो ने देखा है नका
मज मज भगवानके हजम नइ होइ छै नीक आदमी जल्दी पसन्द नीक आदमीके नहि रहऽ दै छथिन पता हइ ने ओ अपना लग बचा लै छथिन बहुत जल्दी
गाँव घर में लोक जादा नीक अहाँके देखलक ने पहिनल अ पहिन कऽ ओढ़ि कऽ
हँ ओ तऽ ओ आंखि में तो तऽ गिर जेबै
तुरन्त हो जाइ छै हँ सबस बड़का चीज
गि फ
हम्म ओहिके बाद दोसर ककरो नम्बरे नइ छै
नइ
बात भऽ जाइ छै से दीदी बहुत सुन्दर छथिन हम हम
चिकेन खेबै चिकेन
किनकासँ पूछैए छियनि
आहाँके आके पुछलहु हँ तऽ ओर क कह से पुछबै हम
हम सब चीज खाइ छी
खाइ छीय अच्छा ठीक छै तऽ गेट खोल के रखऽ सुतबै नइ ने एखन तुरत
नइ नइ हम हमसब ग्यारह बजे
हँ तऽ ठीक छै तऽ तऽ गेट खोलि के राखब हम दुनू आदमी मिलि कऽ आबि कऽ असगर तऽ हम करब नै हमरा बड डर होइये
रे बाप एते कुकुर छै एते कुकुर छै हम तऽ हिनका खाना निकाल लेल छियै एखन गेलैयै हम बौआ के लऽ कऽ तऽ ई दुकान बंद क देलकै हमर तऽ बुझायै छले कखनो काइट अपने ले दम